हेलो
हेलो
नमस्कार मित्र बहुत दिनसँ हम सोच रहल छी जे एक बेर उत्तर प्रदेश घुमे जाय ऐ कारण राज ऐतिहासिक संस्कृतिक धर्म आ पर्यटक दृष्टान्त अत्यधिक महत्वपूर्ण मानल जायत अछि
नमस्कार मित्र अहाँके विचार बहुत उत्तम अछि हमू उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध शहर ऐतिहासिक इमारक धार्मिक स्थल आ स्थानीय संस्कृति देखबाक लेल उत्सुक छी
तखन चलू पहिने हम सब यात्रा कर योजना बनाबी जहाँ से कम समय मे अधिक स्थान आरामसँ देखल जा सकै
ई बात सही अछि कारण उत्तर प्रदेश भारतक सबसँ पैघ जनसंख्या वला राज्य अछि आ एतै घुमबाक लेल असक अ संख्य महत्वपूर्ण स्थान उपलब्ध अछि
हमरा लगे अछि जे यात्राके शुरुआत लखनउसँ करबाक चाही कारण ई राज्यभाग राजधानी अछि आ नवाबि संस्कृतिक लेल प्रसिद्ध अछि
हम मित्र लखनउक बड़ा इमाम बड़ा रूमे दरवाजा आ चिकन कारी कला दुनियाँ भरिमे प्रसिद्ध अछि
हम विशेष रूपसँ बड़ा ईमामबारा देखय चाहैत छी कारण ओकर वस्तु कला अत्यन्त अद्भुत मानल जाइत अछि
अतेक भुलैया सेहो पर्यटक सब लेल आकर्षणक केन्द्र बनल रहैत अछि
लखनऊ घुमलाक बाद हमरा लगैत अछि जे आगरा जायब जायौ आवश्यक अछि
बिलकुल कारण आगरामे स्थित ताजमहल विश्वक साात आश्चर्य चरयमे तें एक मारल जाइत अछि
ताजमहलक सौन्दर्य चन्द्रमा रोशनीमे आओरो आकर्षक देखाइत अछि एति बातक चर्चा हम बहुत बेर सुनने छी
हँ तंघी अगरा किल आते हो सिकरी सेहो आवश्यक देखबाक चाही
फतेपुर सिकडी़ मुगलकालीन स्थापना कालक एकटा उतकृष्ट उदाहरण मानल जायत अछि
आगरा यात्रा निश्चय ही हमरासभ लेल स्मरणीय अनुभव तादिर होयत
आगरसँ हमसभ मथुरा जायब कारण ई भगवान कृष्णक जन्मभूमि मानल जाइत अछि
मथुरा धार्मिक वातावरण श्रद्धालु आ पर्यटक दुनू के विशेष रूपसँ आकर्षित करैत अछि
मथुरा गोला बाद वृन्दावन से हो घुमा
बृन्दावनक मन्दिर भोजन आ आध्यात्मिक वातावरण मनुष्यके अत्यन्त शान्ति प्रदान करैत अछि
विशेष रूपसँ बाँकी बिहारी मन्दिरमे दर्शन करबाक इच्छा बहुत दिनसँ अछि
हमहुं ओहि पवित्र स्थानक दर्शन करय लेल उत्साहित छी
मित्र ओकर बाद काशी अर्थात वाराणसी जायब
वराणसी विश्व सबसँ प्राचीन जीवित नगर सभमे संग एक मानल जाइत अछि
गंगा घाट पर साँझक आरती देखबाक अनुभव बहुत अवश्यक होइत
दशामेध घाटक गंगा आरती लाखो लोकसभके आकर्षित करत अछि
काशी विश्वनाथ मन्दिर मे दर्शन सेहो हमर यात्राक महत्वपूर्ण भाग रहलत
ई मन्दिर हिन्दू धर्मक सभस पवित्र तीर्थ स्थलमे से एक मानल जायत अछि
ओ वारणसी के संकीर्ण गल्ली आ स्थानीय संस्कृति सेहो बहुत रोचक अछि
हँ ओत एक कचौड़ी जिलेबी आ बनारसी पान बहुत प्रसिद्ध अछि
भोजनक आनन्द लेल हम स्थानीय व्यञ्जन अवश्य चखब
यात्रा तखनी ही पूर्ण मानल जाइत अहिं जखन स्थानीय भोजनक पआाद देल जाय
वाराणसी बाद प्रयागराज जायब
प्रयागराज गंगा जमुना आ सरस्वती संगम रेल प्रसिद्ध अछि
त्रिवेणी संगम पर नाव यात्रा करबाक इच्छा हमर बहुत दिनसं अछि
संगमक दृश्य अत्यन्त मोनमहत आओ धार्मिक महत्व सङ्ग भरल त आछी
यदि समय भेटैत आनन्द भवन सेहो देखब
आनन्द भुवन भारतक स्वतन्त्रता आन्दोलन संघ जुड़ल महत्वपूर्ण स्थल अछि
उत्तर प्रदेशक इतिहासक वास्तमेमे व बहुत समृद्ध अछि
हँ भारत अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना एहि राज्य संग जुड़ल अछि
मित्र अयोध्या जायब कि नहि
अवश्य जायब कारण अयोध्या भगवान राम जन्मभुमि मानल जायत अछि
राम मन्दिरक दर्शन करबाक सौभाग्य भेटैत यात्रा सफल जायत
ओ अध्यापक धार्मिक वातावरण श्रद्धास संग भरल रहैत
शरीर नजदीक तट पर घुमब सेहो सुखद अनुभव रहत
असीयक घाटसभ बहुत सुन्दर ढंगगसँ विकसित कई गेलना छीी
मित्र उत्तर प्रदेशमे प्राकृतिक स्थल सेहो बहुत अछि
हँ धुधवा राष्टीय धान प जीवप्रेमी लोकसभ लेल विशेष आकर्षक
यदि अवसर घटित त दुूधवा राष्ट्रीय उद्यान सेहो घूमब
अतए बघ हरण आ अनेक दुर्लभ जे ओ देखल जा सकैत अछि
उत्तर प्रदेशक हस्तशिल्प सेहो दुनिया भरिमे प्रसिद्ध अछि
बनारसी साड़ी आ लखनउ चिकन कारी विशेष पहचान अछि
परिवारक लेल किछु समझित चिन्ह आवश्य किनब
एहिहि सझ यात्रा गेलल इकनीति दीर्घकाल ढेरी बनल रहत
उत्तर प्रदेशक लोकसभा सेहो अतिथि सत्कार लेल प्रसिद्ध छथि
हँ स्थानीय लोकसभक व्यवहार पर्यटक सभक मन जीत लेल जाइत अछि
यात्रा दौरान फोटोग्राफी खूब करब
ताजमहल गंगा घाट आ राम मन्दिरक तस्वीर अवश्य लेब
सामाजिक माध्यम पर सेहो यात्राक फेर अनुभव साझा करब
मित्रसभ सेहो एहि यात्रा स प्रेरित भए सकैत छथि
उत्तर प्रदेशक संगङ्गीत आ लोककला बरमे सेहू जानब
एतिह एक सांस्कृतिक धरोहर भारतक गौरव मानल जाइत अछि
यात्रा दौरान इतिहासक पुस्तक सेहो साथ थथिम सतमे राखब
एहि संग प्रत्येक स्थानक महत्व बेहतर ढंग से बुझायल जा सकत
हमरा लगैत अछि कमसँ कम दस दिनक यात्रा योजना बनाबय पड़त
हँ कारण कम समयमे सब महत्वपूर्ण स्थान देखब कठिन होयत
रेल यात्रा करब कि हवाई जहाज से जायब
हमरा विचारमे रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक आ किफायती रहत
रेलसँ यात्रा करैत रास्ताक दृश्य सेहो देखलक जा सकैत अछि
यात्रा के आरो रोचक बना दे
होटल बुकिंग पहिनहि कियक लेब
हँ पर्यटन मौसममे भीड़ अधिक रहैत अछि
सुरक्षा आ आवश्यक विशेष स्थान राखब
यात्रा सफल होयबाक लेल ई अत्यन्त आवश्यक अछि
उत्तर प्रदेशक प्रत्येक शहरक अपन अलग पहचान अछि
एहि कारण एकटा राज्यमे अनेक प्रकारक अनुभव प्राप्त होइत अछि
इतिहास धर्म संस्कृति आ आधुनिक विकास सम्भव संगम उत्तर प्रदेशमे देखल जा सकैत अछि
ई बात उत्तर प्रदेश के भारतक सबसे महत्वपूर्ण राज्य सभमे सगं एक बनबैत अछि
हमारा यात्रा प्रारम्भ होयबाक बेसब्री से प्रतिक्षा रहत
हमरो सेहो कारण ई यात्रा ज्ञानवर्द्धक आ मनोरञ्जक दुनू साबित होयत
यात्रासँ बहुत किछु नव सिखबाक अवसर भेटत
विभिन्न संस्कृति आ परम्पराक अनुभव जीवनके समृद्ध बनबैत अछि
तखन निश्चित रहल आगामी छुट्टी मे हम सब उत्तर प्रदेश घुमय अवश्य जायब
ह मित्र हम सभ मिलकै उत्तर प्रदेशक ऐतिहासिक धार्मिक आ सांस्कृतिक धरोहरक आनन्द लेब
एहि यात्रा स्मृति जीवन भरि मनमे बसल रहत
निश्चित रूपसे ई यात्रा हमरा सब लेल एकटा अविश्वसनीय अनुभव बनत
हम सोच रहल छी जे यात्रा दौरान प्रत्येक शहरक इतिहासक मे स्थानीय काय सेहो जानकारी ली
ई बहुत नीक विचार अछि कारण स्थानीय लोकसभक बात संग वास्तविक इतिहास आ संस्कृति के बेहतर ढंग से बुझल जा सकैत अछि
हमरा विशेष रुचि मुगल कालीन स्मारकसभ वस्तुकला देखबाक अछि
तखन आगरा मे समय निकाली प्रत्येक स्मारक ध्यान पूर्वक देखबाक चाही
हम ताजमहलक निर्माणक इतिहास आ ओकर कलात्मक विशेषता हमर घय बारेमे विस्तारसँ जानया चाहैत अछि
हमरो विश्वास अछि जे ओतेके गाइड गाइडसभ एहि विषयमे बहुत रोचक जानकारी देत
वाराणसी मे हम प्रातः काल गंगा के तट पर सूर्योदय देखबाक यो जना सेहो बनाबी
गंगाक किनार पर उगैत सूर्यक दृश्य जीवन भरि मनमे बसल रहत अछि
हम नाव पर बेसी क घटा सहभक सुन्दरता निहारीए चाहत छिये
ई अनुभव निश्चित रूप से यात्रा सबसे यादगार क्षण सब मे जान एक होयत
यात्रा दौरान स्थानीय बजरसभ सेहो घुमब
हँ किएक तऽ प्रत्येक शहरक बाजार ओकर संस्कृति आ जीवन शैलीक परिचय दैत अछि
लखनउ बाजार साम चिकन करी किछु वस्त्र किनब
हँ बनारस सँ प्रसिद्ध बनारसी साड़ी आ हस्त निर्मित वास्तु किनल जा सकैत अछि
ओ परिवारिक परिवारिक लोक लेल उपहार किनब सेहो आवश्यक अछि
तखन घर घुरलाक बाद सभके यात्रा स्मृति भेटत ह
हमरा लगैत अछि जे उत्तर प्रदेशक मिठाई सभक स्वाद से हो लेल जाइ
अवश्य पेड़ा रबड़ी जलेबी आ अनेक स्थानीय मिठाइ सभ प्रसिद्ध छथि
यात्रा दौरान स्थानीय लोकसभसँ बातचीत करब बहुत रोचक रहत
एहि संग विभिन्न क्षेत्रक बोली आ परम्पराक ज्ञान बढ़त
उत्तर प्रदेशक लोको गीत आ लोकसंगीत सुनबाक इच्छा सेहो अछि
एतियक सांस्कृतिक कार्यक्रम सभमे भाग लेलासँ बहुत आनन्द प्राप्त होइत अछि
यदि कोनो उत्सव चलि रहल होइत हँ हम अवश्य सहभागी बनब
ई यात्रा केँ आरो विशेष बना देत
ई यात्रा केँ दौरान हम एकटा डायरी सेहो रखब
बहुत उत्तम जाहिमे प्रतिदिनक अनुभव लिखल जा सकत
बादमे यही डायरी के पढ़िकर यात्रा के मधुर स्मृति ताजा भऽ जायत
हँ फोटो आलेख दुनू मिलके यात्रा के ओ विश्वसमरणीय बना देत त अछि।
हमरा लगैत अछि जे उत्तर प्रदेशक शिक्षा संस्था शत सेहो प्रसिद्ध छथि
सही कहलहुँ हें एतय अनेक ऐतिहासिक विद्यालय आ विश्वविद्यालय स्थित छथि
समय भेटला पर हम किछु चयनित संस्थान सेहो देखब
एहि सङ्ग राज्यक शैक्षणिक विकास जानकारी भेटत
याता दौरान स्वच्छता आ पर्यावरणक विशेष ध्यान रखब
हँ पर्यटकक कर्तव्य अछि जे ओ पर्यटन स्थलता के स्वच्छ रखें
हम कतहो कचरा नहि फेेकब आ दरअसल लोकसभके सेहो जागरूक करब
ई एकटा जिम्मेदार यात्रीक पहचान होइत अछि
उत्तर प्रदेशक धार्मिक स्थलक परशिष्टाचारक पालन करब सेहो आवश्यक अछि
हँ सभ धार्मिक स्थल पर श्रद्धा आ अनुशासन बनाओल राखबाक चाही
यात्रा सँ हम भारतीय संस्कृति के ओरो निकट से बूझि सकब
वास्तवमे भ्रमण संज्ञान बढ़ैत अछि आ दृष्टिकोण व्यापक बनैत अछि
उत्तर प्रदेश इतिहास धर्म कला आ स साहित्यिक केन्द्र रहल अछि
एहि कारण प्रत्येक भारतीय के कम से कम एक बार उत्तर प्रदेश अवश्य ही एबाक चाही
यात्रा समाप्त भेला बाद हम अपन अनुभव मित्र सङ्ग संग साझा करब
अहिसंग आन लोकसब तेहो एहन यात्रा करय लेल प्रेरित होयत
हमरा पूरा विश्वास अछि जे ई यात्रा अत्यन्त सफल आ आनन्द जायक रहत
हमरा सेहो पूर्ण विश्वास अछि जे उत्तर प्रदेश तक यात्रा जीवन एकटा महत्वपूर्ण अनुभव बनत
तखन आब यात्रा के तिथि निश्चित करबाक समय आबि गेल अछि
ह मित्र तैयारी शुरू करी आ उत्तर प्रदेश तऽ यात्रा लेल उत्साहित रहि धन्यवाद
धन्यवाद